फ्री नहि छियै कि
जी जी फ्री छिय आहू कर करा रहल छियै
वाँ लागले जे फ्री नहि हेबै
नहि नहि अहाके गलत लागल लगा लगी बला लग लगी वला बात नहि होइ छै
ओहो रुपैआ तऽ बुइरे गेले ने
किया बुइर गेलै
अहाँके हम पाँच सए देलहुँ से हमरा कहाँ मिललैक
मिलबे करतय रे ओ तऽ समय पर मिल जेतौ
समय पर केना मिल जेतै अहाँ मैसेज मारि नऽ दियौ एक बेर पप्पाक
नहि नहि आइ तक हम ककरो मैसज नहि मारलियै तऽ हुनका केना मारि
ककरो नहि मारल गुरुदेव छथिन तऽ पाँच दस लाख मदद करबै कि पाँच सए सऽ हेत
से समय समय पर सबटा देह सऽ मदद छै ओहिस बड़का कोनो मदद छै
नौकरी भेलाके बाद तऽ कहब तऽ पाँच दस हजार तऽ अहाँ कखनो दए देबै
तऽ ओहि सब मे कोनो सोचय वाली बात छै
हम एहि दुआरे हम मनबै छी भगवान से काल्हि हुए तऽ आइ भए जाय नौकरी महाराज तब जे करि
अथी फाइनल कए देली डेट तेट सबटा
हमरा नहि बुझल यऽ एहि सब मैटरमे डेट सबके बारेमे
घबच ही नहि घबच नहि नीक बात नहि
अहाँ जे ई बातके चर्चा उठेने रहियए कि एखन तकमे हमर पार्टनर हमरा नहि कहलकै ई गऽप सो हम बन्टी भायजी विश्वास नहि करबै कि हम एहि सब चीजसँ बहुत दूर छी हम घर पर मतलब गप नहि करै छी छियै हम खाइ पियै छियै पड़ल रहै छी मोबाइल देखलहुँ आ हम घर पर गपशप नहि करै छिये किछ नहि विश्वास करबै अहूँ रहैत रहियै तऽ देखिते रहियै भरि दिन दलाने धने रहैत रहियै कोनो खायके लए मिट् अपने कोनो नहाायके लिमिट नहि जखन जे मोन हुए से करू तऽ उएह सभ लए कऽ अहाँके मोनमे भेल जे हमरा नहि कहलकै हम एहन तरहक आदमी नहि छियौ हम अगर दोसरके कहि सकै छियै आ ओहो दोसर आदमी हमरासँ पूछैत छै तहन हम कहलियै जेनाकि अनुपम भाईजी भए गेल ई सब भए गेल ई सब हमरा पूछे नऽ किया तऽ ओ छौड़ा बाजे तऽ तहन ई गप्प हमसभ हम शेयर करियनि तऽ हमरा एहिसभमे ज्यादा इंटरेस्टे नहि छै जे कत कतऽ की भेलै केना भेलै
से हम तोरा किछु कहलियौ की भेलै हमरा केओ आदमी कहलकै तऽ कहलियै हमरा पते नहि छै भााय कओ आदमी एक आदमी के थोड़े दू तीन आदमी कहलक जे एना बात छै हमरा नहि बुझलिये
के सब तैयो
जकर जकर नाम तू कहलह उहेय सब आदमी तऽ हमरो लग बाजले तू तऽ सुदर्शन लऽ बाजने रहै
हँ सुदर्शन न लगन ब
तऽ ओ हमासँ पूछे रह हमरा पते नहि रहै तऽ हम की कहतियै
ओ अहूँके तऽ ए सऽ पलए से पता रहे है ओहि बेर जब आहाँ आयल रहिय तही मे पता रहै कथीमे आयल रहियै ओहिसँ पहिले तखन अहाँ कहियौ ने अंढाय देलियै हम
त ई त हमरा छ महिना पहिे बुझ जेना बात चले छै ई थोड़े बुझल फाइनल छै
हँ तऽ फाइनलके गप्प तऽ हमरोसभके नहिए बुझल रहै हमहूँ तऽ सभके सएह कहियै जे फाइनल कहाँ भेलैन देख देख छी आब जे होइ
कोनो बात नहि की कह अना होइ छै एहिऐस लोक टेंशन नहि म छै
एगो बात छै बंटी भाइजी जे जतय लिखल रहे छै ने ओते होइ छै
तोरा की देख एत जकरा बुझा आबै छै तहन फेर सचे बी बात
हू
तोरा ऐते बुझय आबे छो अपने त तू दोसर सऽ की पुछबी आ सोचबी
हमरा मतलबे नहि छै किछो हम कोनो चीज लए कऽ हम झञझटे नहि हमरा कनी हमरा इएहे रहे कि कतौ नीक गांव सब में हुए
झ्झट से दूर रह झंझट लोक नहि राखैके चाही
हँ हमरा एके गो चीज रहय कि कोनो बढ़िियां गाँव मे होते आओरो सबकीछु ठीके ठाक छै
कोनो बात नहि छै जे छै ठीक छै
हँ
की कऽ सकै छि ओकरा जे भए गेलै भए गेलै
हू भए गेलै तऽ आब की ओहिमे हम करिए
घूरे वला बात थोड़े छै
ह हमरा केलो से थोड़े एहन छै कि नहि हेतै हम तऽ अपना भरि बहुत प्रयास केलिए
ठीके छै जे तोहर काज रहे तू कलही जे होे गेलै भेलै एहिमे लोकोग की क सकै ह अपना हाथ में थोड़े किछु छैय
उहाय नऽ एयौ अगर बिियाह हेतै तऽ हम ककरा ककरा कहब आबे नऽ यो
काली स्थान मे आरती होय छैय नऽ
हँ-हँ-हँ
ओहि से पहिले एक बेर एनाउंस कय दैही आरती भेलाके बाद एक बेर
आ नहि बेसी उम्मीद तऽ देखियौ काली पूजाके बाद हेतै ठीक छै नवम्बर नवम्बर करै छैय तऽ काली पूजाके बादे नऽ हेतै
काली पूजाके बादे शुरुए हेतै आब तऽ खतम भए गेलै लगन सबटा
हँ तऽ ओहिमे तऽ अस्सी परसेंट आदमी गाँवें घर मे रहतै
जरूरी थोड़े छैय कहिया लगन शुरू हेतइ कहिया आदमी जेतय जे आबै छैय काली पूजा के लेल आबै छैय कि छुट्टी रहै छैय ओते एते लम्बा
अरे भेलै भेलै ने तैयो आब कहबै तऽ नहि रुकतै
हँँ हँ से किये जकरा पास रहतै समय तकरा जरूर
जेना अहाँ जेना एक तरह से कहै ई अहाँ भऽ गेलियै इ बिक्रम भाईजी भऽ गेल धीरज भाईजी हिनका सभके अगर कहबय तऽ रुकथिन नहि आब एते करीबन गपशप रहै छैय आ नहि कहबै तऽ ई ठीक लागतै
नहि नहि कहनाय तऽ जरूरी छैय नहि किये कहबय
वैह नऽ इहे सब आब देखियौ खान पियन सब मे जेहन व्यवस्था होय हम एके गो चीज कऽ करै लय हम अपना प्रयास करबै जे सब चीज ढंग से होय की
सहीये बात तू जे बाजबिही गलत बात थोड़े बाजबही
गलत बाजियै कि सही बाजियै लेकिन ढंग सऽ सभ किछु होयके चाही
विधि व्यवस्था टाइट रहैके चाही
हँ टाइट रहैके चाही हम कहलियै मीट मछली हम कहलियै जे ओ सब नहि करतै हम कहलियै ओ सब मीट मछली नहि करतै हम एतऽ करबै
ओहो सब किये नहि करतै ओ सब मना करै छौ की
पता नहि से सब गप नहि भेलै हें एखन फाइनल ओहिसभ चीजके नहि भेलै हें
तऽ ओहो सब करबे करतै कोनो ओ सब बड़का भारी वैष्णव तोड़े सबके तऽ वंशे के चिन्है छियै तेहन कोनो बात ते नहि छैय
घर मऽ सब शायद सब नहि खाय छैय
आब एगो दूगो आदमी नहि खाइत हेतै तऽ सबहक घ घर मे नहि किछ किछ आदमी वैष्णव रहैय छैय
हुँ ओकर जे भााय छैय मतलब लड़का के जे चाचा छैय ओकर ओकर जे दूगो बेटी सुन्दर यऽ बाप रौ बाप
कोनो बात नहि कय लिहें ओकरे सऽ वियाह
ऐते सुन्दर छैय जे प्रज्ञान के फिट कय देलियै
गाँवे मे रहै छैय
एगो से नहि नहि पूना
तोरो तऽ बढ़िये छौ तोरा लेल सबटा तऽ एकदम परफेक्ट
हमरा सऽ थोड़े हेतै बियाह हमर आगाँ वला बचल
तऽ हौ फेर ई सब आब ई सब बात नहि रहि गेलै आब जकरा जतय नीक लागय जतय पसंद पड़य अपन कय लियऽ नहि जेना मन होइन देखाइये सुनाय एखन जरूरी थोड़े छैय
हँ सेहो छैय
ई सब पहले जमाना रहै पहिल जमाना मे तऽ बहुत चीज रहैय लेकिन बहुत चीज मे आब लोक नहि मानै छैय तऽ इहो किये मानतै
हँ
की गलत कहे छियै
ने गलत किया अहाँ गलत बाजबै अहाँ भाए ने सके छै महाराज पूरा पूरा इ इतिहास गवाह छै कि अहाँ गलत ने बाज सकै
तऽ हम जे बाजबै सहीए तोहर बुझले छैय ई बात
हाँ ई बात
ठीके छै कोनो दिक्कत नय छै आराम से मित्र गेलो गांवें में छौ
कहतियो मित्र गेलो की गांवे में छौ
के मित्र
प्रज्ञान
प्रग्यान ने एखन ने गेला
कहलके दरभंगा सिफ्ट हेतै
हाँ विचार में छै जे करे पार्टनर ने केओ मिल रहल छै
कहेत तपस की नाम छी शॉप की किदेन तऽ नाम रखने छै
शॉप की केटेत तपस हाँ उ ने जते ओ आब हाँ ओ गाँवेमे रहते हाँ उ गाँवएमें रहतै या दरभंगामें रहतै तऽ अलग रहतै
संग ने रहते ककरो संगे
मतलब प्रज्ञान संगे रहते अफ प्रज्ञान संगें घर पर केओ रहऽ ने दे ते किया तऽ मौसी छै दरभंगा मऽ ओकर भैय छैय दरभंगा मऽ आब मान केे चलू परेह वाला नऽ परेह वाला विद्यार्थी सब केना रहे छै कि ककरो लग रेह जायत छै आब ई बुरिया गेलै हन साफ
मौसी कोन दरभंगा में रहै छैय।
साद ओकर छोटकी मौसी छै।
हाँ ओकर हसबैंड तऽ बाहर में रहै छैय नऽ कतौ।
नहि यौ
दरभंगे में
घरे साइज के की करै छै की केना छै ने कहब ओहांँ के
इंजीनियर तऽ छियै शायद। भाएसके हेते वर्क फ्रॉम होमो भाए सके या
हूंँ हूँ हूं पढ़े मे एकरा ने छ भेरदिन नेता गिरी वला बढ़िया गले
अठारह साल ने पुर
आरह र्ज कर कल
पुर गेलैकी
हाँ यों अठारह पुर गेलै ओकर उन्नैस।
त कहेन वार्ड नंबर तानलै या जे नेतागिरी से इंटरेस्ट छै
हाँ वार्ड नम्बर से कहे छै ठार भेलिये
तेनटा मे शुरू कर ने किछौ से
तौहर पिताजी के जे चेहरा छै ओहि पर तऽ वोट मिलबे करतै
तब पिताजी ओग लेै रैस सुनाब
हँ एक बेर बीच मे ठाढ़ भेल छथिन ने
मुखिया मे हेय की तीन बेर चार बेर
मुखिया मे कत्ते ठार
मुखिया बेन छथिन पुछिया न ककरो से
ठीके ए मुखिया मे ह
गलत थोेड़े कहबो
ककरा दिकत'
ए नौकरी होइ छै पहिले एहि बीचमे नहि
ह
बीस बइस गो पचीस गो भोट होइत रहै।
ह बाप रे बाप पूरा इलाका इलाका के जितने
हँ पचीस पचास होय त एहन नहि छै तु कहबीज किछो नहि
हँ कमी थोड़े भेलै बीस बाइसगो ये इलाकाक के लोकोग सपोर्ट करैत रह
हँ
तहन आओर कहियौ कृष्ण हँ ई सब ल ते एते से अपन हाजरी बना के पड़ल रहे छै
हँ रोज देखै छियै ओहि बीच मे देखिय देवाल लग जाय क फोटो घिचैतियै सेेल्फी ले छै
हमरा भेलै कछ तो कर
बाद मे पता चललै एतऽ हाजरी बनाले छै।
ग्रुप मे ततेक मैसेज मार। ज
हँ दी नहि खल लेडीजकेते कर रह
हँ आ ओकरा कहलखिन जे एखन हमरा बगलमे बाजा बाजैया तेहि दुआरे तऽ हमी गप कय ली
कते बाजैत रहे बाजा
बगलेमे बाजैत बाजति कहनाै सा
किछु पैसा कोरी बनटी भाईजी व्यवस्था करबे दतिया दू चारि लाख
किआ रे
ओएह सबमे किछु हमू मदद के दतिये
कि ओ डिल बैल्यू नय कि
ओ डील कते छै से नय बुझै छैतीन साठि हतै बढ़ से बढ़ ऊ
हें
अस्सी हजार रुपए कट्ठा कते भेलै साढ़े चारि कट्ठाे क
असी एक कहल के
के कहल ये
विचार बाजीत
माधव चाक के बाजला से जे मेन छै तकास से पुछू जे बेचलके तकरे से अहाँ बात क ली